र
राधे राधे, बढिया
कि सभ भऽ रहल छै हँ हँ ठीक छी अहाँ सभ
हमहुँ सभ ठीक छी बस बना रहल छी सोहारी सोहारी हैं, सोहारी बनबै छी आ आलूके भुजिया बनेलौ हे ह, आय खेनाइ मे
देखौ।
आइ एहि खेनाइमे इएह हयत सोहारी आलूके भुजिया दही अछि अपने भैस ह, रातिमे भात बनैत छै दिनमे नहि बनै छैय भात ह। आब दहियो सेहो एखन आम कऽ महिना अछि तऽ आम अछि खूब ह आम अछि आ अपना महीष के दुध के दही जमबै छी न
तै ते तऽ बढ़िआ
हँ ओ ढिओ महिषकऽ दूधक दही जमेबै से ओ ढेपा जका भैया फूटने नहि फूटत तेहन दही होइ छैय।
नहिाँ की कहनी
आ,
पवल लऽ जेद हए
अहाँ कि बनेलहुँ अहाँकेँ कि सभ मन एया तरकारी हे सोहारी नहि भात बनलैया
आ नहि सोहारी बनलै आ दू भातो बनलै दाइलो बनलै।
अच्छा सभ चीज भेलै दिनमे एतेक सारा चीज खालबो।
हमरा सभके नहि बनि जाइत छैय नहि बुझै छियै सभ खायवला
एकतऽ भात नहि खेल तऽ पेट नहि भरय तएह ने आ दूटा सोहारी पर। तऽ कनि भात खालहु तऽ पेट भरल भरल लगै छैय
खैय जा, छैय क्यो पपाड़ फोड़ै लऽ
हँ से तऽ सही कहै छियै कि करतै जे जकरा जे पसन्द निक लगै छै जिनका जे जिनका जे नीक लगैत छनि अपन मनपसन्द के
हँ जिनकन काथि अपन गेल
जिनका सोहारी मोन होत खायके तोहारी खेन जिनका भात हेथिन भात खेथिन
बोड़ियो खाय वला सभ छथिन एहनो नहि छै जे भाते बना के छोड़ि देबै, सोहारियो चाह
दूटा सोहारी परमे ओहि पर कनि भात चाही ह दालि चाही तरकारी चाही
मोन तऽ बढ़ले चलि जाइत रहे छनि, होइत रहे छनि भुजियो दऽ दिय तोरुओ दिय
आखन आमक ओहिना ये तऽ आम चटनी एदम तते नीक लगे छै खाय मे डाल मे पापड़
बड्ड नीक ला
आम हँ आमक चाटनी हँ हँ आमक चटनी तऽ केना होइ छै
ओहे स्वाद तऽ कथु मे नै लाग बड़ी स्वदगर होय छै
ओहे बात एखुनका आमक चटनी बड्ड मजेदार बड्ड नीक
हँ
बस सीजने सिजनेमे जे चीज नीक लगैत छै ने देख ओकर जे सीजन छै तऽ ओहे ने नीक लगतै खाइ मे
छै सएह हेतै ने अखने मालदह आम सुनलियै कनि लेटसँ आइ एहि बेर भेल रहै कनी तऽ छेलै किछु किछु तऽ अहाँके किछु किछु तऽ अहाँके अथी एलै हवा एलै तऽ चलिये गेलै किछु किछु हवा चलि गेलै किछु किछु अ म छैेहे की किछु किछु नहि तेना तेना कऽ केनाहितो कऽ कऽ